हँ।
की हाल दीदी।
हँ यै ठीक छी अहाँ ठीक छी।
हँ हमहू बढ़िआं छी।
बहुत लेट लेट बड़ा लेट लेट अहाँ हमरा याद करैत छी लेकिन।
की करी दीदी। भए जाइ छियै बाले बच्चा छियै ने मोबाइल देखयमे लागि जाइ छियै।
रील्स लागैये बेसी देखै छी की। ओ अच्छा कोनो बात नै छै। हँ किछु नहि करैत छलहुँ एखने चाय पानि केलहुँ हेँ आ बैसले छलहुँ कि अहाँकेँ फोन आयल।
ओ।
कहलियै बतिया लै छी फेर आगूके काज सभ करबै।
हँ तऽ खानो तऽ लेटसँ बनैत हैत ने अहाँ सबके।
हँ खाना पीना कनि लेटे से करबै किया तऽ नाश्ता नाश्तो पानी कनि लेटे से होइ छै, दिन के खानो लेट से होइ छै। तऽ फेर रातिकेँ खानो लेटेसँ हेतै।
अच्छा, इहो तऽ इहो तऽ नीके।
हँ।
तऽ कहियो ठकुआ सब बना कऽ खेलियै कि नै।
हँ यै पाबनि तिहार मे तऽ बैनते ऐ काल्हि हम बनेने छलहु निमकी, हँ बच्चा सब के नीक लागे छै एकर पपो सब के नीक लागे छै। हँ कहियो फरमाइस एलै कि ठकुआ बनाऊ आ किछो किछो के फरमाइश आबैत रहै छै तऽ अपन बनबैत रहलहुँ हमहु।
हँ तब इएह सब तऽ घरेलू अथि छियै, खाइयोवला ताहि पर जाहि घरमे चटक मटक खायवला रहथिन तऽ ओहि घरमे तऽ ईसभ बनबे करताह।
हँ हँ हँ हँ सही बात छै तऽ बनेलहु बनबै छी कहियो काल बना लेलहु, अहाँ सब केना बनबै छी ठकुआ।
आ मम्मी अथि मम्मी बनबैये ओ सुजीमे अथि दए कऽ किनारे
तऽ ठकुआ तऽ ठकुआ तऽ अलग होइये आ टिकरी अलग होइये। हमरा सबमे, ठकुआ होइये ठोकल ठोकल ओ आटाके बनैए, हँ ओ आटाके बनैए गुड़सभ धऽ कऽ
हँ।
हँ जेनाकि की होइ छै ने हमरा सबके जे छैठ होइ छै न तऽ छैठ त अहूँ सबके होइत हैत तऽ छैठ मे की होइ छै। जे दीपक दी दीया जे जरायल जाइया अ घैल पर आ हाथी पर।
हँ।
तऽ ओहिला थ कुआ बनाल जाय छै स्पेशली बड़का बड़का क ओहि पर ओकर मुंह झाँप केऽ ओहि पर दिया जड़ै छै।
ओ।
हँ आ टिकड़री भेल जे मे मैदा मे अपना सब जे ब्ययंजन सब दय जे ड्राइ फ्रूटसभ जेना काजू किशमिश अ गाजर के मने ह कटिंग मसाला सब उएह गड़ी तरीक के घस कऽ से सब दऽ क कनि मेन दऽ दियौ घी के आ ओहिमे खूब बढ़ियां से ओकरा सानि दियऔ आ हलका हल्का हल्का हल्का अपन प तऽ हँ श सान कऽ बढ़िआंसँ
हँ।
तय के बाद जे छै व ठोके वाला जे आबे या ठकुआ के ठोकैवला टिकड़री ठोकैवला ओहि पर ओकरा छठँटि लिअ आ फेर अपन घीमे या रिफाइनमे अहाँ जे चीज खाइत छी।
हँ।
छान लिय हमसब तऽ एना बनबै छियै। हँ तऽ हँ हमरा सबके ओकरा टिकरी हमरा उमर आ ह आ ठकुआ कहै छै हमरा ताइके बाद जे अहाँके कहलहुँ कि चिनी य गुड़े धक आ चिनी अ एकरा आटा के खूब बढ़िया से सनलहुँं
हँ।
आ फेर ओनाहिते कऽ कऽ ठोकि ठोकि कऽ ठोकि ठोकि कऽ छानि कऽ आ फेरो बहुत चीज बनै छै ओना तऽ अपना सबके तऽ जते तीज त्यौहार सब होइया सभमे तऽ ई ठकुआ टिकड़री की छै पीड़ इिया
हँ ई सब तऽ बनते छै आ की कहै छै। मम्मियो एहने बनबैया आ ओ होलीमे ओ बनै छै आ छठिमे तकर बाद शायद अथियो मे बनै छै जितिया मे जितिया मे ने जितिया मे नहि बनै छै।
जितिया ने चोट चंद होइ छै।
हँ चौड़चनमे
हँ ओकरा चौड़चद कहै छियै हिंदी मे लेकिन अपना सब चौड़चन कहै छियै। लोक भाषा मे ओकरा चौड़चने कहल जाइ छै।
हँ हँ अपना सबके तऽ इएह कहल जाइ छै। ओ अपनासभके मिथिलामे ने मतलब जे अहाँ शुद्ध हिन्दी कहबै तऽ ओकरा शुद्ध मैथिली मे अलग दोसर चीज कहल जाइ छै।
हँ। जेना अहाँ जे ठकुआ कहलियै ने तऽ हिंन्दीमे सभ ओकरा ठेकुआ कहत।
हँ आ नहि हमसभ ओकरा खजूर कहलहुँ।
हँ खजूरो हमहूँसभ कहै छियै खजूर कहलहुँ टिकड़ी कहलहुँ।
हँ तऽ ईसभ चीज मम्मी बनबैया हँ हमरा ते भी नहि बनबै बस हम मम्मी के मदद क देलहुँ जे अथी की कहै छै ओकरा अ हाथ मे लाए क नहि करैए गोल गोल द अथी तब ओकरा ठोकैए तऽ उ हम उ हम करै छी। छाँकै से मम्मी या मिलाबै मम्मी यए
आ तऽ हमहूँसभ इएह करैय छलहुँ हे हमहूँसभ जे छै बड़ एकरा मने हमरोसभके बड्ड नीकसँ नहि आबैए हमरोसभके मम्मी जे छै बना दै छलैया हमस ओकर मदद हमस पीठ लगुआ रहियै पी पीठुआ जकरा के पीठ पर ठाड़ रहे वला लोग सब ई कर गइ ओ कर गइ। तऽ ओना क क अपन मदद कऽ देलहुँ आ डाँढ़ पीट अकैर जाइत छलै त कहै छलै छानि ले तऽ छानि लेलहुँ।
हँ आ छानैमे ओते नहि छै दिक्कत। हत हँ। सभटा जे उ मात्रामे देल जाइ छै ने तऽ उ कनि टा भए जाइ छै जे नया आदमी स
हँ किया तऽ ओहिमे अन्दाज अन्दाजसँ ओसभ दै छै ओकरा सभके तऽ आदत भऽ गेलैएा सभ सब किछ के अन्दाज के चीनी कते पड़तै बाकी सब चीज सब कते पड़तै।
जी आ चीनियो जादा दए नहि सकैत छी नहि तऽ ओ गिला भए जेतै तऽ ओ अथी नहि तै एकरा मतलब मिल तय ने जल्दी नीक से पिघिल जेतै जल्दी।
बेसी जे गइल बेसी जे चीनी पड़ि जायत न और टाइट भऽ जैत ओ खायले नहि खसते नहि हैत तऽ सभके अनुपात मे देल जाइ छै बड़ा जरूरी छै अनुपात मे देनाइ।
हँ ई सब चीज के तऽ ई सब मम्मीए बनबे येए एबेर चौड़चन म फेर ढेरिक प्रकार भए जाइ छै बाप रे बाप अथिन नहि
हँ तऽ ओसब त की होइ छै ना। अ हँ उम्हर तऽ बड़ा समस्या भऽ जाय छै जे चौड़चन में जे चढ़त प्रसाद लए से अलग बनत आर किचन मे खाना पीना के लेल अहाँके अलग से अहाँके चाही।
हँ। कते आदमी तऽ शायद जे जिनका कोबला रहै छनि तऽ ओ अथिओ करे छै सात रंग के जे चीज बना के चढ़बे छथिन। चौठी चाँद के नै साग सब बनै छै तऽ ओ भी बनबै
तऽ पंच मेवा कहै छै केकरो केकरो मान्यता होइ छै तऽ पाँच रंग के अहाँके जे छै मिठाई सब बना कऽ ओहिमे वेहए सब खाजा ताजा सब रहल।
हँ।
फेर ओसभ अ ओतय गाँव देहातमे नहि य अथी कहैत छै गा गाजा गाजा जे गाजा खेन गाजा सब कते सुन्दर लागै छै खाए मे। हमरा तऽ बड़ पसिन अय।
हँ ओ हमर मसियोत भाय के पसन्द छै ने तऽ ओ अने रहथिन तऽ हमहूँ एक दू टा ओहि मे से खाय रहिये। गाँवमे नहि खेलहुँ हे गाँवमे नहि भेटैया।
हूं नहि हमरा उम्हर जे एगो जगह छै ने पण्डौल
हँ।
ओहिमे जे छै गाजा एगो एक जगह से गाजा हमर पिताजी आनै छथि। न हमर पिताजी के पंडोल नानी गाम छैन बड टेस्ट। टी मने हर जगह के बहुत स्वादिस्ट अहाँके नै भेटत कतौ -कतौ के चीज अहाँ। के बड़ा स्वदगर रहत तऽ ओतऽ के।
पॉल पिपरा के खाजा बड़ नीक होइया। कभी अगर इधर आयब आहाँ तऽ सुपौल पिपराके आहाँ। खाजा खेएब घी में बनय छै शायद छ सौ टका किलो दैय छै ओ आहाँ। खेएब ओ बहुत नीक बनै छै।
हँ तऽ मौका लगले तऽ एबै जरूर किया नै एबै। हँ सएह छै जे अपन अलग -अलग त्यौहार तीज त्यौहारमे जे छै। अलग- अलग प्रकार के। चीज सब बनल लेकिन वएह छै केकरो अपन- अपन। अपन अलग- अलग छै जेना हमरा सब मे किछ बनल आहाँ सब मे किछ बनल। जे मान कोबला केने रहै छै ओकारा सभके किछ अलग बनल।
हँ ओ पाँच रंग के चीज देखलौ ऐं हमर चाची करै छथिन। तऽ मतलब जे खाय छै खाय छै मतलब ई सब चीज बेटा खाय छै ओकरा कि नै कहल जाय छै। अभी याद नै आबेै या बेटा खाय छै ओ आ जतबा खेलक खेलक आ नै खेलक ने तऽ ओतेक खदाइ कए कऽ ओहिमे गाइड़ दै छथिन।
तऽ ओ तऽ ओ तऽ आहाँके अथीमे होइया ओ तऽ कहैत छै जे। की कहै छै एकरा चौड़चन मे होयत छै जे मरब के जे छै। खीर लड़के सब काटे छै। मरब के खीर जे छै लड़का काटै छै हूँ। हाथ से बीचो -बीच एना कऽ के काइट देलक।
हँ आ खाय छथिन भी शायद ओ।
हँ उएह खेतै मने लड़के खेइछै जे प्रथाके हिसाब सँ। सिर्फ ओ ओकर अधिकार लड़के के खाय के छै तऽ हमसब माँ से लड़बो करे छलियै। किया लड़की किया नेै खा सकै छै एँ तू सब जे छै हर चीज छै लड़का सब के बढ़ा-बड़ो-बढावा देने छीही आ लड़की के मुँह नै छै हमसब नेै
हँ नैय -नैय ओतऽ सुरुए सँ। चैल एलै तऽ केओ एकटा नियम नै ने बनेलखिन ये सब ऊपरे से मतलब आगुए से जे भेलेै या तऽ ओने नियम सँ। चलथिन सब न फेर जितिया में मम्मी कहै छथिन जे बेटा सब लऽ उपास करै छियौ तऽ तोड़ो लऽ करते छियौ।
हँ इएहे बात हमरो सबके मम्मी कहै छेलै हम सब कहै हमरा सबके उल्लू नै बना। हम बुझैछियौ की तू सिर्फ बेटा के बेटा ले करे छीही और बेटी सब तऽ अकखज होय छैय न नहियो किछ। करबीही तऽ ओतऽ जिन्दा रहबे करतेै।
नैय- नैय माय लए तऽ सब एके रंग होय जे ओ नियम चैल एलेै शुरुवे से तऽ ओहि पीछा करेै छथिन। लेकिन सब संन्तान एके रंग होय छऽ।
से तऽ छैहे ओ-ओ ओहे दुआरे ने देखियौ। की होय छै कि लड़का के महत्व एहि दुआरे देल गेल छै न। ई कुल जे चलेै छै ओ लड़के पक्ष से चलेै छै अहूँ जे जेबेै। कोनो ककरो दोसर के घर, छीे अहाँ लड़की लेकिन जेबे ओकरे कुल में। त आहाँ ओकर कुल के भ जेबे, ते दुआरे जे जते भी प्रथा बनायल गेलैया ने, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जे छै सबके कुल चलैत रहै। ताहि दुआरे लड़का के बहुत महत्व छै, कए तऽ ओ सबटा ठेका ओ लड़के के माथा पर रहै छै न।
नै-नै लेकिन आब कतबो अहाँ अथी करियौ, तऽ लड़कियो के अहाँके कम नहि आँकल जाइ छै, अगर यदि लड़का के से कुल बढ़ल जाइ छै, तऽ ओ कुल बढ़ाबे वाली लड़कीए होइ छल।
हूं - हूं नै- नै ओ हँ बिलकुल ओ होइते छै, लेकिन हमर कहै के मतलब छै जे अगर जे - जे जे जिनका दू गो लड़की छनि आइ के जमाना में कुल तऽ लड़कियो स बढ़ै छै, लेकिन की होइ छै न आ माइन के चलू जे लड़की के आहाँ बियाह केलियै ठीक तऽ लड़की तऽ चलि गेल दोसर घर।
हां।
ठीक तऽ अहाँ तऽ ओ अहाँ के तऽ जे लड़का से अहाँ अपन बेटी के बियाह केलियै ओ तऽ दोसर कुल के अइ न। चलू अहाँ लग बे - बेटा अगर नहि अइ किनको लग नहि छनि तऽ जते भी अहाँके जमीन जायदाद जते भी छैन, तऽ ओत चलि गेल दोसर के कुल मे
हँ।
बुझलियै बात किया तऽ चूँकि हमर लड़की चलि गेल दोसर कुलमे, तऽ हमर जमीन जायदा तऽ दोसर कुल जेबे ने करत।
हँ।
हमरा लग बेटा नै अय तऽ से वाली बात छलै कि अपन कुल मे अपन समान अपने कुल मे रहै ताहि वजह से लड़का के कनि महत्व छलैया, ओर छै जे भााय कोनो देखने छीयै आशा रहे छै जे पहिल बेटा भए जाय छै, तऽ सब निश्चिन्त भए जाय छै। जे दोसर किछु हुए कोनो बात नहि छै, लेकिन अगर पहिल बेर बेटी रहै छै तऽ बहुत लोकके के उम्मीद रहै छै, जे दोसर बेटा भऽ जइतै।
हँ सही में बहुत कियाकि मतलब अहाँ या अहाँके परिवार समझलतै जे हं चलाय भाय कोनो ने संन्ताने नै छियै, लेकिन दोसर कनिटा कहि दै छै ने ओ बहुत खराब लागै छै, एहि चीज हम देखलहुँ यऽ
हँ।
ई चीज हम देखलहुं यऽ तैं खातिर।
हँ बिलकुल देखने हैब, एहिमे कोनो दोराई नहि है किया तऽ तहि द तहि वजह से ने लड़का सब के बेसी महत्व छै ते भारत के पुरूष प्रधान देशो कहल जाइ छै।
हँ।
हँ आ कोनो कोनो